हेलो
हँ
हँ
कहियै
अपने कहाँसे बोलै छियै
हमे बरौनीसे बोलै छियै
हमे बेगूसरायसँ बोलै छियै
बेगूसरायमे कहाँसँ ह हमरा अपन घर बोले बहि चाउमीन खायले
हँ बोलैबे चाउमीन खाइ लेल बेगूसरायमे सिगौल पोखरि
अच्छा
अपने कहाँसे छियै
रानी फुलबरियागंज
फूलबरियागंज यहाँसे कितना दूर छै बरौनी
ज्यादे दूर नहि अगर अहाँके मोटरसाइकिल चलबय लेए आबै छै दस पन्द्रह मिनट बहुत भए गेल
चलबयल तऽ नहि आबै छै
ठीक छै टोटोसँ अयबै तऽ आधा घण्टा
तोटोसे एबै तऽ आधा घण्टा आधा घण्टा नहि बढ़िएँ बात छै इहो इनवाइट करियै अपने
हँ हँ जरूर करब ने
कोइ पार्टी
हमी आर पार्टी फंक्शन की मनेब गरीब दुखिया अहाँ कहबै तऽ आधार कार्ड बला हैप्पी बर्थडे मनाय लेब
अच्छा
लेकिन अहाँ चन्दा दीया अहाँके चन्दा दिअ पड़तै
हँ हम्मे देब ने अहाँके मदति नहि करबै तऽ के ककर मदद करब अपने बतैयै
हँ अहाँ तऽ हमरा पर अहाँ तऽ हमर से खूबे प्यार करै छियै ने अहाँके लाडला क हम ओते देरसँ पंखा हौंक रहलियै हन ओ राजा नियन सुतल छै अहाँ की बोलै छियै मारियै ओकरा
हँ मरियौ ने तनी धिरिये मारियै
उठ जेतै तऽ एकर माय हमरा भगाय देतै घरसँ
जेतै ने तऽ ओकर माँ ने अपने घरसँ बाहर कान पकड़ि के घरसँ बाहर निकाल लेतै
हमरा आब अहाँ कोन चीज बनायल करै छियै
चावल दालि आओर प्याजके सब्जी
प्याज के सब्जी
हँ बहुत अच्छा लागै छै प्याजके सब्जी खायमे
अहाँ अकेले अकेले एतेक सुन्दर सुन्दर डिश नहि खायल करियै
इएहसँ हमे बाहर जाइ छियै ने तऽ हमरासँ खाना नहि धँसैके
बस उएह बात छै अहाँ यहाँ अयबै ने अहाँ कोइ कष्ट नहि देबै कहबै अहाँक अहीँ बनैयै
अच्छा
हमहूँ आब ऊपरे अपन किचेन शिफ्टे करबै अहूँ चलि अइयै
अच्छा आइ जेबै हम्मे
उएह बहा
आ हम बनेबै अपने खइयौ ने
अपने
हँ सुनलियै तऽ ओकरो खिस्सा बोलै रहै रे
पनीर की सब्जी बनेलकै तऽ घरके बड़का भैया कहै छैे आपको पनीर बनाने नहि आता है
अच्छा
हु हु हु
तनि बोल लेतै अपनेसँ बना कऽ खाय ले
नहि ने मुँह चपर चपर करि सकैत छै सासुरारि न छै
हँ ससुरारि छै हम्मे अभी बोलै छियै चपर चपर हियाँ हमहुँ जेबै तऽ हमहुँ जेबै तऽ हमरो ने मुँह बन्द करए पड़तै
हमर सोचियै ने हमर की होतै
अपने तऽ आर लबड़ लबड़ करै छियै अपनेक की होत
हमर की होत तऽ हमरा तुरन्त कहतै शादी के अगिला दिन घर से जो
ही ही ही
ह
नहि जायब ओहिजे रहब कैसहु
दहिीज देली ओ
मे पैसा लाउ
हमर पैसा ला हमर एक एक पाय ला खर्चा होल ओ ला अहाँके बहिीनके नम्बर हमरा याद होय गेलै किियकि ओकरा एतेक फोन केलियै एतेक फोन केलियै ओ रिसीव नहि करैत रहै तैो फोन करैत रहियै
हमरा हमरा अपनेके नम्बर याद होइ गेल आर हमर बहिनके नम्बर तऽ यादे छै
समझि लेलिए अहाँके हमरोसँ प्यार भए गेल
हँ बहुत बड़का प्यार भए गेल
तऽ अहाँ हमरा पार्टी दए रहलियै चन्दाक के रूपासँ
हँ देबै ने
कहहिआाँ आइए सिघौल
सिघौल अपनेके जखनि मोन तखनि अपने खातिर सब फ्री नहि नहि नहि नहि नहि अपने खातिर तेलस फ्री
कही हमे घोर आ गेलियै अहाँके हमे अहाँके नहि चिन्है छियै तब
नहि नहि नहि ओहन ओइसन अन्याय नहि होइ छै अपने हियाँ आब हमर रूम हमर सब कििछु हमर कप प्रराशफी
चारि दिन खातिर बुलायलियै वहें
हम तऽ बोलयबे करै छियै अब कोइ सुनबे नहि आब कोइ सुनबे नहि करै छै तऽ की करियै अपने बतैै
नहि किछो चोरा कऽ चलि आयब हमे दू चारि दिन खोजबे ने करतै हमर मााय बाप कोइ बात नहि
आ बादमे फसतैके हमे
नहि नहि फेर मिलबै ओटा कह बरौनी स्टेशन पर बैठ जेबै ज
तब एलियौ बनारस घूमि कऽ
की
तऽ मम्मी आरके कहबै एलियै बनारस घूमि क
हँ
फसबै कथी लएहाँ फसैए ल अाँ भर उनलियै
अपने हमी साथ साथ आ जायब
उमशा भाभी कहहिआँ जायत हमरा नहि पता हम काल्हि जायब तऽ सात तारीखके आयब
सात तारीखके कहाँ जा रहलियै अपने
हमे मोकामास आगे
की करय ल
हमर मम्मी घर छै ने जब बहुत दिन भए गेलै हन ने
हँ
तऽ उहाँ मम्मी गेलै हन हम हम जो आर के एक साल भए गेलै हन
अच्छा
इहस मम्मी बोलले छुट्टी मिलल छै दू दिन खातिर चल
अमीषा बोलने छै कि शुक्रवारके ओटीकर सासु मम्मी कहूँ जैतै
आइओ गेलै कहू अभी ओकर सासू मम्मी नहि छै अहाँ चलि अइयौ एक घण्टा दाम चलि जाय एक घण्टा पार्टी करब ने अपना आओर चन्दाके रूपासँ
हँ
चलइयो बोलिये की ड्राइवर के
बोलियै ड्राइवरके नहि ड्राइवर अभी काम करि रहलै ओ नहि सुनतऽ अभी
कोन ड्रइभर रोनी से भेजतीियऐ र सिोल के ड्राइवर नहि चाहीी
हमे सिंघौलके ड्राइवरके बारेमे बोललियै
ओ ब समझलियै जे पहुँचायके पाँच मिनटमे अहाँकेँ एक मिनटमे पहुँचा देत
हँ हँ वही ड्राइवर
झेलियै
हमे हियाँ मकमासँ बीस मिनटमे चलि आबै छियै घर
समझ रहलियै ने अहाँके प्रो लेवल ड्राइवर रखने छियै
हे हे ममहँपर नहि बोलियै नहि तऽ ने फेर दोबारा हमरा लैओ ने जेतै कहूँ
ओही छै किी अहाँ ड्राइभर
नहि
यहाँ नहि छै हमर ड्राइवर छै ओन्ने सुतल
हँ तब ठीक छै
अभी हमर आधार कार्ड हेरय रहै पैन कार्ड हेरय रहै अभी सभ खोजबै जे जे रहै सभकेँ फोन करबै
हँ
नहि हमर एगो छोटका भााय छै ने मकामावला ओकरे पास होतै जरूर
अंकित भाय
अंकित भई वाह
करो भैय
वाह
ची नहि छियै
ई हमर बेस्ट भाायके बेस्ट
कडू भैया
हमर ई भााय हमर कपड़ा सद दै हिकै
समझ रहलियै हमरो आर एगो भााय छै ओ दिल्ली मे छै जानै छै ई जो उहे भायके तारीफ होइ छै ओ जो उह भाय के तारीफ होइ छै की
हँ
भाायक अन्दर गुन छै
हँ
ह एक दिन भाभी के बोलिये ने भाय तो अहाँके भाय रहे फोने पर भाभी के बोलिये भाभी बोलले कारू से बात करेो अंकित भैया उधर से रिप्लाई आबै छै भैया के बोललो भाय बोलते चुप लड़की बहुत बोलती है तू हम सी त बोल देे बड़ाै तऽ भैयए ने बोलेंगे
नहि हमरासँ तऽ छोट हिकै
अहा से ने छोट छै हमर से तऽ बड़ि ने छै
हँ अपनेसँ बड़ा होत
बड़ा ने भैया ने बोलब
हँ भइे बोल ने
ठीक छै अहाँ दस मिनट भए गेल हम काटै छी अहाँ सबमिट करियै
ठीक छै